हेलो-----हेलो
हेलो
की हाल- चाल
ठीक छै आहाँ अपन कहियौ
माँ
हँ।
कथी कऽ रहल छै
अखनि तऽ
अइ घर मे आबि कऽ खटिया पर आबि कऽ कनि आराम करै छी।
अऽ खटिया पर आराम करै छै।
हुँ
रउद हइ उमरो
बड्ड रौद
अच्छा बड्ड रौद छै।
बड्ड रौद छै
आ बर्षा नय भेलयि की
भेलैया कनिका- मनिका वर्षा भेलैया वर्षो भेलैया फेर बर्षा खतम भऽ गेलै रौद बुगि गेलै
अच्छा अऽ अऽ माँ तोरा सँ हम एकटा चीज पुछै छियौ ओ सब चीज कनि ढंग सँ बतैहे पूरा बढ़िआ सँ।
हँ बाजू
अपन मिथिला मे जे हइ से से, शादी विवाह सबके या मुण्डन या, ई सब जे जते भी प्रकार के संस्कार सब होय छै।
हूं
हेलो
ह म बाजू
हँ तऽ ओइ सबके बारेमे जे छै से कनी हमरा जानकारी दिअ तऽ कि जेना मानिकऽ चलू जे विवाह होइ छै तऽ कत सँ शुरुआत होइ छै मटकोर सँ
हँ विवाहके तऽ मटक पहिलेहे सँ होइ छै पाँच दिन सात दिन पहिलेहे सँ गीत गीत होइ छै नाद होइ छै तकरा बाद ज कर, जे बेरागन रहै छै, तै दिन मटकोर होइ छै।
ओ
मटकोर मे, जे ओकर विधि सभ छै। जे ओरआन होइ छै, सेसभ ओरियान कऽ कऽ
हँ
तकरा बादे न जेतै, मटकोर करऽ
अच्छा, तऽ मटकोरो के लेल जे की सभ होइ छै
मटकोर मे होइ छै पहिले जे, देवता जकर छै, ओई देवताके ओई दिन अपन नीप पोति कऽ जे चढ़बऽ के जकरा जे चढ़बऽ के रहै छै से सभ कते के पूरी खीर चढ़ै छै, केते के चूरा केरा चढ़ै छै, जकरा लड्डू चढ़ै छै, जकरा जे देवता रहै छै, तै रंग के चढ़ै छै।
अच्छा
तऽ ओ चढ़ा कऽ तकरा बाद सभ मटकोर के ओरिआन करै छै। चना फुला कऽ दै छै, रखै छै। दियौरी बनबै छै पान के पत्ता रहै छै सुपारी रहै छै, सात टा पान के पत्ता सात टा सुपारी
ह
सात टा केरा सात टा लड्डू इ सभ ओरियान कऽ कऽ, केरा पात रहै छै
अच्छा
तऽ एकटा अथी
तहन फेर लऽ कऽ जाइ छै, पोखरि पर
तखन पोखरि पर ई चक्कू मे जखन जाइ छै, तखन चक्कू मे एकटा सुपारी भोइ कऽ जे, लड़का रहय चाहे, लड़की रहय ओकरा हाथ मे धरा दै छै
ह
अपन गेल आ ओतऽ जा कऽ सभ चीज पोखरी मे नहेल, पांच आदमी, सात आदमी चाहे नौ आदमी से ओहि लड़का लड़ कि के नहेलक
ह
तकरा बाद विध, तकरा बाद विध शुरू केलक
नहेबो करै छै, ओहिमे लड़को के साथ मे
नय, ओ लड़के के नहबै छै, पाच सात टा महिला एहि बात
अच्छा, अच्छा
चाहे लड़की रहय, चाहे लड़का रहय ओकरा, पाँन सात आदमी सब मिलकऽ नहबै छै। तकरा बाद दै छै, तऽ सभ चीज ओहि, केराके पात पर नहेला के बाद पाँच आदमी सँ अो्छामे पिट्ठी पर थप्पा दै छै।
हँ
आ थप्पा देलाके बाद से फेर स् सिन्दूर लगे लक ओकरा बाद नहेलक नहेलाक के बाद जा कऽ केरा पात पर ओ सातटा जे रहै छै औकरी
हँ
केरा लड्डू पान सुपारी सभ धऽ कऽ तकरा बाद ओ अगरबत्ती से देखेलक देखा उखा कऽ गोर लागि कऽ सभकेँ देलक जतेक थप्पा देने रहलै सभके ओकुरी उ उठा उठा कऽ सातो आदमी के पाँचो आदमी के सभ के खोँइछा मे देलक देला के बाद तेल सिन्दूर सभ केँ कऽ देलक से सिन्दूर कयलाके बाद ओहिठिमा सँ उठि गेल उठलाके बाद फेर गेल खुरपी लऽ कऽ मेठ कोरऽ मेंठ‌ कोरिकऽ ओहिठिमा तेल सिन्दूर लगा कऽ मेठ कोड़ला के बाद लऽ कऽ धेलक धेला के बाद घैलामे पाइन लेलक दूटा घैल लड़का रहल तऽ दूटा घैल रहै छै तऽ दुनू घैल मे पानि लऽ लेलक आयल फेर घरे ओ जे मयट रहै छै से अथी परय छै केरा गाछ के ओ केरा गाछ आ बाँस के प अथी लायल रहैत छै करची ओ करची आय केऽ अथी पड़ै छै बाहर मे
अच्छा
ह्म ओकरा कथी कहै हइ
कथी
एकबार एखबार
अच्छा
एकबार ल्ग अथि ह् लग केरा के गाछ आ ओ अथी रहल करची बाँस के करची तऽ ओ सभ देलक ओहिठिमा गार देलक आयल तऽ फेर ओतय सँ अङ्गनामे उखरी रखने रहल उखरी ल ओ धान कुटलक जर कूटय वला अहि बात सभ रहल से खोँइछा लेने रहल से सभ कुटलक कुटिके झाँपलक झाँपलक जे सब तऽ ओकरा सँ पुछलक कि देबऽ
अच्छा
की देब दहेन दहेज दक्षिणा दान दक्षिणा
हँ हँ दान दछैना
हँ तऽ दान दक्षिणा मे आब जे गछि लेलक तब ओ उ घारि देलक उघरला के बाद ओहिमे सँ चाउर बिछ कऽ धेलक चउर बिछ कऽ धेलक तऽ ओ रखलक लड़का रहल तऽ ओ रखलक तऽ ओ उएह चाउर लऽ गेल ओतय जखन ओतय औखुरी कुटाइ हइ लड़की एहिठमा तऽ ओ चाउर निकालिकऽ ओकरा देलक कि पहिले कहलक जीत गेली हम हमरा ये देखियौ हम कुटि निकालि कुटिके निकालि लेलि।
अच्छा
तब कुटलाके बाद वा ओतयसँ अपन काम शुरू भऽ गेल आ एहिठम आके अपन विध जे हुअऽ के रहल से विध सभ होइत रहल।
अच्छा ओ चाउर जे छै से अतऽ सँ चलि जाइ छै लड़की के घर पर
हँ घर पर लड़की के घर पर ऊ रखने रहल ओहूठमा जे कुटेल तऽ उएह चाउर पहिलेहे निकालि कऽ दऽ देलक या हमरा कुटा गेल हँ तऽ एम्हर अपन जे विध छै तकरा बाद से उसभ भऽ गेल तऽ आब उंम्म लड़का के चाहे लड़की के हरदी लगेलक
हुँ
आय ए अथी पड़ल एकबार पड़ल पाँच बेर घी उ अथ थी सब लऽ कऽ
हँ
आम के अथी रहल पल्लो ओहिसब लऽ कऽ गोसांइ लंग आ बहरा पाँच बेर एकबार लागल। एकबार लगलाके बाद वा ओ सब भऽ गेल तब हरदि लगेलक पाँच बेर अहिबात मरद सब
अच्छा
आ ओ लगेलाके बाद जा कऽ एम्हरके तऽ मटकोरके काज तब तब सम्पन्न भऽ जाइ छै।
अच्छा
तब जे गीत गीतनाद हुअऽ के रहै छै से गीतनाद भऽ गेल तब एम्हर खतम भऽ गेल।
कते आदमी पूजो करै छै सत्यनारायण भगवानक।
हँ पूजा करयवला पूजो करै छै। खियाब वला भोजो जकरा कहने रहै छै सेहो करै छै खियेबो करै छै।
अच्छा अच्छा से बात छै ने।
भेलै।
हँ तहन फेर मटकोर भेलाके बाद की होइ छै फेर?
मटकोर केलाके बाद आब ओहि दिन तऽ समाप्त भऽ गेलै तऽ आब दोसर दिन करतै की ने
अच्छा
आब दोसर दिन गीत नाद जे हेत्तै।
ओ आ ओहि दिन पेनहै मटकोरमे पेनहै छै लोक सभ कथी कथी?
आँय
मटकोरमे लोकसभ पेनहै छै कथीसभ पेनहै छै कपड़ा मे?
कपड़ा मे पेनहै छै मटकोर मे पीरे कुर्ता पीरे कुर्ता पीरे गमछा धोती पीरे लड़का पेनहै छै जकरा जे मे रहै छै से नया साड़ी लहठी सिन्दूर बिन्दी। झुमका टीका नथिया पायल बिछिया। जे पेन्ह वला सभचीज पेन्है छै।
ओ अच्छा आ ई जे आगा आगा जे चलैत रहै छै आरके अथीवला अङ्ंग्रेजी बैण्ड बाजा चाहे
ओकरा आगा आगा जे डान्स करय वाला रहै छै नाच करय वाला रहै छै खा पी कऽ अपन डान्स नाच खूब केलक रथ जायत रहै छै लागल रहै छै नथ रथ रथ पर बठिल रहल लड़का जाइत रहल आ सभ अपन नाच करति गेल डान्स करति गेल जाइत रहल अबति रहल करति रहल ज दे देखऽवला अपन देखति रहल आर कथी करै छै।
से सब छै नहि तऽ एते विधि विधान सब मे अच्छा ई सब जे अच्छा घैला जे लऽ जाइ छै से केऽटा लड़की रहै छै ल जाय वला
लड़का मे दू टा रहै छै बियाहल अहिबात के लऽ जेतै आ लड़की मे एकटा रहै छै ओहो अहिबाते रहै छै
अच्छा तऽ उ कोनो अपने घर के अथी रहै छै ने रिलेसन वला
हँ अपने घर के रिलेसन बला
अच्छा
नय रहै छै तऽ रहै छै लोक के अपन बहिन तऽ अपने बहिन लेलक नय रहल तऽ मौसी के रहल
फुफेरी रहल चचेरी रहल जे रहल तकरासँ सम्पर्क कयलक से तकरा बजेलक से लेलक
ओ आ मने उ घैला जे रहै छै से माईट के रहै छै की अथि के पितरिया वाला
माइट के माइट ओहिमे रहै छै आमके पल्लो पाइ सोपारी अइ मे घैला मे धेऽल रहै छै खलिआ घैला लऽ गेल आ ओतयसँ भरती घैला लेऽल गोसांई आगू मे रखलक जई दिन चौठारी होइ छै तै दिना ओई पाइन स नहबै छै पालो पर लड़का लड़ की के धऽ देलक आ पालो पर ध धऽ देलक आओ बैठल रहल दुनू दुनू के